नमस्कार।
कार।
नमस्कार, आज हम भारत के अन्तरिक्ष कार्यक्रम। इसरो द्वारा जो, की जाय छै। उस पर बात करै चाही, ठीक छै।
ठीक छै।
कल्हि हम समाचार में भारतक अंतरिक्ष कार्यक्रम चर्चा सुनलियौ। हमरा जानबाक इच्छा अछि जे भारत एतेक कम संशोधन होयत। अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देश सबमें। कोना शामिल भए गेल।
बिल्कुल, भारतक अंतरिक्ष यात्रा बहुत साधारण शुरुआत से शुरू भेल छल। सीमित बजट, सीमित संसाधन आ कठिन परिस्थिति होइतो विज्ञान। नक सबहक मेहनत दूरदर्शिता आ निरन्तर प्रयास भारत। के विश्व स्तर पर स्थापित देलक।
सच कहू तो बहुत लोक केवल रॉकेट प्रक्षेपण देखैत छथिन। मुदा ओकरा पाछा वैज्ञानिक सबहक बरसों के मेहनत। रहैत अछि, एक सफल मिशनक पछा हज़ारों वैज्ञानिक। अभियन्ता, टकनीशियन आ शोधकर। निरंतर परिश्रम रहैत अछि, एक छोट गलती से ओ पूरा मिशन के प्रभावित कै।
हमरा लागत अछी जे। भारतक अंतरिक्ष कार्यक्रम, मुख्य उद्देश्य केवल, चाँद या मंगल तक पहु चाय, नहि अछि।
हँ, भारतक अंतरिक्ष कार्यक्रमक उद्देश्य भारत पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान, संचार, कृषि, आपदा, प्रबन्धन शिक्षा, रक्षा, आ वैज्ञानिक शोधमे, योगदान देनाइ सेहो अछि।
कैल्हे हम इंडियन स्पेस रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात इसरो के बारेमे पढ़ आखिर ई संस्था कहिया स्थापित भेल?
इसरोक के स्थापना उन उनसत्तरिमे कयल गेल छल। एकर उद्देश्य, भारत के अंतरिक्ष, विज्ञान आ उपग्रह तकनीक मे, 'आत्मनिर्भर'। बनाउनाय छल।
सच कहू त, एतक समय एते कम समयमे इसरो जे उपलब्धि प्रा प्राप्त कयलक, ओ वास्तविकमे प्रशंसनीय अछि!
'बिलकुल' आज भारत अपन उपग्रह स्वयं बनबैत अछी। स्वयं प्रक्षेपित करैत अछी, आ अन्य देशक उपग्रह सेहो सफलता पूर्वक अंतरिक्षमे भेज दू।
उपग्रह केवल वैज्ञानिक प्रयोग लेल, उपयोग नहि होयत।
हँ, उपग्रह! उपयोग, मोबाइल संचार, इन्टरनेट, जीपीएस, टीवी प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान के चुकी आ सुरक्षित सहित अनेक क्षेत्रमे होइत अछि।
काल्हि हम देखलहुँ जे, भारत चन्द्रमा पर, सेहो सफल मिशन भेजै अछि।
'बिल्कुल' भारत चन्द्रयान अभियान, विश्व स्तर पर बहुत प्रशंसित भैल। विशेष रूप से दक्षिणी ध्रुवक निकट, सफल लैंडिंग भारत लेल, ऐतिहासक उपलब्धि रहै ल।
सच कहू तऽ ई उपलब्धि पर प्रत्येक भारतीय लेल गौर्वक विषय अछि।
हूं। एहि से पूरा विश्वमे, भारतक वैज्ञानिक क्षमता, आ तकनीकी दक्षता सम्मान बढ़ल।
हमरा लागैत अछि जे, मंगल मिशन, सेहो भारतक महत्वपूर्ण उपलब्धि छल।
'बिल्कुल' भारत पहिल प्रयासमे मंगल ग्रह कक्षामे पहुँचबल विश्वक पहिल देश बनल, जे बहोत पैघ वैज्ञानिक सफलता मानल जाइत अछि।
कल्हि हम सोचै छल रहल छलहुँ, जे अन्तरिक्ष कार्यक्रम लाभ समा सामान्य नागरिक के कोनो भेटैत अछि।
चक्रवातक चेतावनी, खेती निगरानी, ऑनलाइन शिक्षा मोबाइल नेटवर्क, अ डिजिटल सेवा इ सबमे अंतरिक्ष तकनीकल, महत्वपूर्ण योगदान अछि।
सच कहु तो आब बुझाइत अछि जे, अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिक के सब लेल नहि! बल्कि पूरा समाज लेल उपयोगी अछि।
बिल्कुल, अंतरिक्ष में कैल गेल शोध पृथ्वी पर जीवक, जीवन के बेहतर। बनाबै में प्रत्यक्ष योगदान देैत अछि।
से जे भारत भविष्य में। और पैघ अन्तरिक्ष मिशन सफल करैत अछि रहत।
हां वैज्ञानिक सब निरन्तर नई तकनीक विकसित। कय रहल छथि, जहि से भारत मानव अन्तरिक्ष यात्रा आ गहन अन्तरिक्ष। शोध में सेहो तेजी से आगे बढ़ा रहल अछि।
सही कहलिए, भारतक अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल वैज्ञानिक उपलब्धि प्रत्येक। नहि बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार, तकनीकी प्रगति आ राष्ट्र। दूरदर्शी सोचक उदाहरण अछि, इसरो अपन मेहनत कम। लागत उच्च गुणवत्ता आ निरन्तर सफलता द्वारा भारत के विश्व अग्र। णी अंतरिक्ष शक्ति सबमें स्थापित देना छै।
भारतक अन्तरिक्ष कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण नाम अछि। विक्रम साराभाई। हुनका भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रमक जनक। कहल जाइत अछि, हुनकर सपना छल जे आंतरिक। विज्ञानक उपयोग केवल शोध लेल। नहि बल्कि, आम नागरिकक जीवन सुधारबा लेल होइ।
सच कहु त एहन दूरदर्शी सोच बहुत कम वैज्ञानिक में देखबा। भेटैत अछि, ओ समय भारत आर्थिक रूपसे बहुत मजबूत सेहो नहि। छल।
हां, मुदा विक्रम सारा भाइ मानै छलाह जे यदि विज्ञानक सही उपयोग कैल। जाइ तऽ गरीब से गरीब देश सेहो तेज गति से विकास। कह सकैत अछि, एहि सोच पर पूरा अन्तरिक्ष कार्यक्रम नीव रखल गेल।
हमरा लगैत अछि जे प्रारम्भिक समय में भारतक लग पर्याप्त। त संसाधन नहि रहल होयत।
बिल्कुल, शुरुआती समय में वैज्ञानिक सब बहुत साधारण साधन। से काज करै छला। इतिहास में उल्लेख भेटैत अछि जे कतेको उपकरण साइकिल आ बैलगाड़ी द्वारा। प्रक्षेपण स्थल धरी पहुँचावल जाय छै।
सच कहू तो, ई सुनि कर विश्वास करब कठिन लगैत अछि आज जकरा। दुनिया आधुनिक तकनीक लेल जानैत अछि ओकर शुरुआत। एतेक साधारण ढंग से भेल।
हँ एहि से स्पष्ट होइत अछि जे सफलता केवल संसाधन से नहि बल्कि। दृढ़ निश्चय, मेहनत आ वैज्ञानिक सोच से प्राप्त होइत अछी।
कल्हिय हम ए पी जेे अब्दु कलाम के। बारे में सेहो पढ़लहुँ, हुनकर योगदान की छल?
हँ जत्ते। जे अब्दुल कलाम भारतक मिसाइल आ अन्तरिक्ष कार्यक्रम दुनूमें महत्वपूर्ण भूमिका। करवाला हो, बादमें ओ भारतक राष्ट्रपति सेहो बनला। आ युवा सबके विज्ञानक दिशा में प्रेरित कर लेलियै।
स्स्स्सस। सच कहू तऽ हूनकर जीवन संघर्ष से सफलता तक अद्रुत। त उदाहरण अछि।
बिल्कुल, साधारण परिवार से निकल कई विश्वस्तरीय वैज्ञानिक बननाय लाखो युवा। लेल प्रेरणा के श्रोत अछि।
हमरा लगैत अछि जे इसरो सफल। ता केवल एक व्यक्ति के कारण नहि अछि।
आ ई हजारो वैज्ञानिक, अभियन्ता, टेकनिशियन आ शोधकर्ता। सामूहिक मेहनतक परिणाम अछि। प्रत्येक मिशन टीमवर्क उत्कृष्ट। उदाहरण होइत अछि।
काल्हि हम देखलहुँ जे भारत कम लागत में सफल मिशन पूरा करैत अछि।
बिल्कुल, इसरो के कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग। पूरा दुनिया में प्रसिद्ध अछि। कम खर्च में उच्च गुणवत्ता वाला मिशन भारत विशेष पहचान बनि गेल अछि।
स्स्स। सच कहू तऽ एहि कारण अनेक देश अपन उपग्रह भारत से प्रतिक्षेपित। करबैत छथि।
हँ कारण भारत विश्वसनीय सुरक्षित। अपेक्षाकृत कम लागत वला प्रक्षेपण सेवा उपलब्ध कराबत अछि।
ह्ह्ह्। हमरा लागैत अछि जे अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतक अर्थव्यवस्था पर सेहो सकारात्मक प्रभाव डाल। लैत अछि।
बिल्कुल, उपग्रह सेवा। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, तकनिकी विकास आ निजी कार्यक्रम उद्योग विस्तार से। देशक आर्थिक विकासके सेहो गति भेटैत अछि।
कल्हि हम सोचि रहल छलहुँ, जे भविष्य में भारत मानव में। के चन्द्रमा पर सेहो भेजि सकैत अछि।
हँ भारत। मानव अन्तरिक्ष मिशन आ गहन अंतरिक्ष शोध पर तेजी से काज कर रहल। रहल अछि। आने वाला समय में बहुत पैध उपलब्धि देखबाक सम्भावना अछि।
सच कहू तऽ भारतीय वैज्ञानिक सबहक मेहनतक प्रत्येक नागरिक लेल। गर्व विषय अछि।
बिल्कुल, हुनकर समर्पण सिद्ध करैत अछि जे कठिन परिश्रम ज्ञान आ आत्म। विश्वास से असम्भव लगनिहार लक्ष्य सेहो प्राप्त कयल जा सकैत अछि।
भारतक अंतरिक्ष कार्यक्रम महान वैज्ञानिक सभक दूरदर्शित हज़ारों। शोधकर्ता तथा। परिश्रम, आधुनिक तकनीकी, आत्मनिर्भर सोच। आ राष्ट्र सेवा भावना परिणाम अछि। विक्रम साराभाई। डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम आ आजुग वैज्ञानिक सभ धरि सभक योगदान। भारत के विश्वक सबसे सम्मानित अन्तरिक्ष। शक्ति सबमें स्थापित करबाकमें अत्यन्त महत्वपू। महत्वपूर्ण रहल अछि।
कल्हि हम इसरो के महान वैज्ञानिक सभहक योगदान बुझलियो। मुदा अब हमरा। जानबाक इच्छा अछि जे भारत चन्द्रमा, मंगल आ अन्य ग्रह सब पर मिशन की एक। आखिर एहि सोच से देश आ आम नागरिक के की-की लाभ होइ। अंतरिक्ष मिशन केवल इतिहास बनाबल लेल नहि भेजत जाइत। वैज्ञानिक सबहक ब्राह्मण्डक उत्पत्ति, ग्रहक सबहक संरचना। पानिक संभावना, वातावरण, खनिज संपदा, भविष्ययक वैज्ञानिक विकासक ज। री प्राप्त करबा लेले एहन मिशन नइ छथि।
अंतरिक्ष मिशन केवल इतिहास बनायल नहि भेजल जायत। वैज्ञानिक सभ ब्रह्मण्ड उत्पत्ति, ग्रह सभक संरचना। पानि के संभावना वातावरण खनिज संपदा आ भविष्य वैज्ञानिक के। विकास जानकारी प्राप्त करबाक लेल, एहन मिशन भेजै अछि।
सच कहू तऽ बहुत लोग सोचै छथि जे एतेक पैसा पृथ्वी पर खर्च। होयबाक चाही। मुदा शायद अंतरिक शोधक अप्रत्यक्ष लाभ सेहो बहुत होइयत अछि।
बिल्कुल, बिल्कुल अंतरिक्ष शोधक कारण नई तकनीकी विकसित होइत अछि। बादमें ओहि तकनीक, चिकित्सा, संचार, कृषि, रक्षा, मौसम। पुनर्मण कम्प्यूटर आ मोबइल जेका क्षेत्रमें उपयोग होइत अछि।
ह। बिल्कुल, चक्रवात, भारी वर्षा, सूखा, बादल, तापमान आ समुद्री गतिविधि ज। मुख्य रूप से मौसम उपग्रह द्वारा प्राप्त होइत अछि। जहि से लाखो लोकक जान बचाओल जा सकैत अछी।
काल्हि हम पढ़लहुँ, जे किसानसभके सेहो उपग्रह से लाभ भेटैत अछि।
हँ बिल्कुल, उपग्रह द्वारा खेती के स्थिति। वर्षा, माटी के नमी, फसलक विकास आ प्राकृतिक आपदाक पूर्वानुमान। उपलब्ध कराओल जायत अछी। जाहि से किसान बेहतर निर्णय ले सकैत अछि।
सच कहू तऽ आब बुझायत अछि जे अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिक। क ब नहि छै।
हँ, एकर प्रत्येक्ष लाभ समाजक। प्रत्येक वर्ग के भेटैत अछि, विद्यार्थी से लय क किसान सैनिक, डॉक्टर आ उद्योग। उपत्ति दरी सब एकर उपयोग करैत छथिन।
हमरा लगैत अछि जे रक्षा क्षेत्रमें सेहो अन्तरिक्ष तकनीक के बहुत महत्व होयत।
नी संचार, नेविगेशन, आपदा सुरक्षा। आ राष्ट्रीय सुरक्षा में उपग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
कल्हि हम जी पी एस के बारे में पढ़लु कि ई सेहो उपग्रह द्वारा संचालित होइत अछि।
बिल्कुल वाहन चलाबे, मोबाइल में लोकेशन देखबा, जहान, बिमान। आ। अनेक डिजिटल सेवा, उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली पर निर्भर करैत छै।
सच कहू त बिना उपग्रह आधुनिक जीवन बहुत कठिन जाएत
हां मोबाइल नेटवर्क के भी प्रसारण इंटरनेट बैंकिंग आ ऑनलाइन शिक्षा सेहो बहुत हद तक अन्तरिक्ष तकनीक से जुड़ल अछि।
हमरा लगैत अछि जे भारत भविष्य मे चन्द्रमा पर स्थायी